हँ-हँ
जी कहियौ सब कुशल-मंगल
तखन डिस्कनेक्ट भए गेल रहै जी-जी सब कुशल मंगल अहाँ अपन कहू
हँ हमरो बढ़ियाँ अछि।
ओ अहाँ कतऽ से छियै।
कटिहार सँ
ओकरा
अहाँ
हम छी सहरसा सँ मुदा रहै छी एखन पटना मे हम
अच्छा बनगाँंव अहीं सबके गाउ गाम दिस छै
हँ-हँ मतलब हमर घर के आगू मे जे छै ने बस अहाँके सिधे जाइ छै पनगाँव छै फूल पर्री
अच्छा ओतुका तऽ
अहाँ ऐल छी बाबाजी कुटी सँ
नय-नय हम नय ऐल छी लेकिन ओहिठाम कतौ भगवत ती बबड्ड प्रसिद्ध छथिन न माँ उग्र
हँ-हँ माँ उग्रतारा महिषी मे छै
हँ
हँ-हँ उम्हरका श आगाँ प्रसिद्ध यै पबाजी कुटी यै लेकिन जे छै इम्हरका एरिया- तेरिया सब जाने छै मुदा सोशल मीडिया पर रील छै बबाजी पोथीके बारेमे अहाँके बेसी नय छै पता
अच्छ अच्छा
मुदा एखन जे मंदिर बनल य बनगाँंव मे बाबाजी कुटी मे बहुत भव्य मंदिर बनल य। उ भ गैल छै फेर त से जब पा आ-आगू निकलबे तब अहाँके मन्दिर छै अहाँके ऊपर जे छै कोशी के किनारे में छै
अच्छा
त एकर जे रील साइंस थोड़ा बहुत आबै छै अहाँके कियाकि उ जे एरिया छै अहाँके कटा िरा एरिया मे पैड़ जाय छै ओत ट्रेवलिंग के छै ज्यादा अहाँके सुविधा ताँय अहाँके बेसी दूरो स लोक-सब पहुँचै छै जकरा पता छै ओ ओतः जाइ छै
अच्छा-अच्छा
जी तऽ अहाँ एखन कतऽ-कतऽ छियै ट्रैवल कर मतलब एहि साल में पच्चीस और छब्बीस में पच्चीस और छब्बीस में
आ एहि साल तऽ हम नहि निकैल सकलहुॅँ स्वास्थ्य कारण स पिछला साल हम दिल्ली गेल छलौह हेलो
आ समर वैकेशन भेल छलै।
तऽ दिल्ली में कत कत गेल रहि
तऽ दिल्लीमे अक्षरधाम मन्दिर,, इंडिया गेट इएह सब गेल छलहुँ। आर जे छै बच्चा सब के जे सिटी सेंटर सब रहे छै। असलमे ओतौ हमर सम्बन्धिक छथि। तऽ किछु छलै पारिवारिक समारोह तऽ। ताहि दुआरे गेल छलहुँं तऽ साह लाल किला ई सब। फेर ओतैसँ समय भेटल तऽ ताजमहल सेहो गेलहुँ आगरा।
चलू सभसँ बढ़िआँ यए हम हम जब रहियै दिल्लीमे तऽ हम खालियी अक्षरधाम टा गेलहुँ। अक्षरधाम मन्दिर लागल हमरा सभस नीक जी। अद्भुत छै वर्षोमे। जे छै ने हम तऽ गेलहुं रहे अहाँके रौदे के समय रहे। तऽ अहाँके टाइल् सब िपल रहे रहे ओहिमे,
हँ हँ।
तऽ हमरे वएह सम आबि गेल हम पहिलुक बेर गेलों रहे जे हमरा पता चलल जे नहि मोबाइल सब जमा होइ छै। बेलट जमा होइ छै अहाँके।
हँ सब किछु लऽ लै छै,
सभकिछु ओतय जमा भऽ जाइ छै तकर बाद फेर अन्दर। अंन्दर में लेकिन मंदिर एते बड़का छै अगर केओ चाहते जे हम सब किछु एक बेर में छै। लिय नहि हे मंदिर बहुत पैघ। छै
हँ ओ सम्भव नहि छै एक दिन मे घुमनाइ आ बहुत दिन। के समय मे रौद मे अहाँ परेशान भऽ जायब।
तऽ ओ अहाँ ऊपर वाल मंिर गेलियै रह जते अहाँ के सीढ़ी छै सीढ़ी कंडा पहुँच जाय छै अहाँके एक से डेढ़ मंदिर ऊपर मे तब अहाँके भीतर मे भगवान सब जे छै
हँ हम गेल छलहुँं। गेल छलहुँ नीक लागल बहुत नीक लागल।
आ इमरा अने ूर पर को खतम करथ जाइ छियै।
अखन नहि जा सकल छी ई किछ पारिवारिक समस्या अछि। ओखने गेल छी।
जी तऽ अहाँ मतलब एखन तकमे गेल छियै कतअ कतअ नेचर टूर पर।
आ बहुत पहिने हम गेल रही नेचर टूर नहि कहि सकैत छियै मतलब जत। तऽ भी जाइ छी कनी भीड़े- भाड़ वाला जगह रहै छै जेना कलकत्ता गेल छलहुँं। दिल्ली गैल छलहुँं, आगरा फिलहाल तऽ एखन दू - तीन साल में इमहर। रे इम्हर जा रहल छी गुड़गाँंव तरफ गैल छलहुँ। तऽ अहाँ केम्हर केम्हर गैल छी।
देखियौ, हम तऽ एतय छी। पटना मे रहैत एखन हम स्टूडेंटे लाइफ मे छी। अहाँके अपन बचत। के हिसाब सँ हम लोकल मे जाइ छी, लेकिन अच्छा- अच्छा जगह जाइ छी, जेनाकि हम एतय सँ गेलहुं रह राजगीर। बहुत लोक सँ हम सुनलहुँ रहै कि जेकि राजगीर मे जे छै अहाँके गरम कुण्ड छै। तब आइ तक हम नहेलहु रहै नै। ओहि मे इहो छै प्रचलित की अहां के ककरो अगर चर्म रोग छऐ त गर्म कुंड मै नाहबेै कै ठीक भय जाय या। तऽ से सब रहै मान्यता। तऽ हमरा घरो में पता रहै, माँ सब कहलक रहै कि अगर रहै छै ओते तऽ चलि जायल। करी य फेर एक बेेर सँ एक बेर समय मिलल रहै तऽ हम जाइ छी एहन समयमे जखन भीड़- भाड़ नहि रहै। जहिसँ कि ओतुकऽ हम लोकेशनो अच्छासँ ड़िस्क्राईब कए सकियै कियाकि अगर भीड़ -भाड़ अहाँ केै नहि रहत तऽ ओ अहाँ कै लोकल अहाँकै नीकसँ सपोर्ट करत।
हँ हँ ई सब ई सब जगह होइ छै अहाँ मै मतलब एकदम पी पीक सीजनमे जेबै न जेना समर वकेेशन सब मे कत तऽ घुमय लेल जाउ दार्जि लिंगे जाउ या कतौ जाउ तऽ बड्ड ओइठाम आपधापी मे चल रहैत छै
देखियौ तऽ एइमे हम एक चीज गौर कैलियै कि ऑफ सीजनमे अगर अहाँ जेबै तऽ अहाँ फोटो जे क्लिक करबै तऽ अहाँ बैकग्राउंडो नीक एत मतलब जेना अहाँ बीचे पछिए जा रहल तऽ अहाँके पूरा समुद्र एत लेकिन वेह जे अहाँ होलीडे के समयमे जाइ छियै तऽ बीच त एते लोक रहत जे समुद्र के से बेसी लोके के कपड़ा सब उपर से पहुँचत।
हँ ई ई बहुत होइत छैए आ यदि अहाँ के म ई लेबा क ऐ त कने रिक्वेस्ट करू दूसरा के मने--फार्मेलि
हा जै अहाँ कनिटा साइड भै जाउ। हँ अहाँ कनि टा साइड भे जाउ या ज अगर अहाँ कनी टा वाइड हेब त
हँऽऽ
तऽ हमरा अहाँकेँ दुर्गापूजा जब शुरू होइए नै
हँ-हँ
तैऔ तीन-चैर जब तीन जब अहाँकेँ तीन पूजा बीत जाइ छै तऽ तब सब जे छै हम सभ जाइ छी घुमय लेल किएकि आठ- नओ पूजाकेँ तऽ मेला भए जाइ छै इमहर तऽ हमसभ तीन पूजाकेँ निकलहुँ पाँच पूजा कऽ चलैत एलौंहें तऽ हम आ हमर एकटा दोस्त रैहै तऽ एतय से गेलौ रहै राजगीर, राजगीर गेलौं रहे तऽ सस्ते मे एतय से पहुँचलहुँ। भोेरे-भोर त्रेन रहै तीन बजे पाँच बजे पहुँच गेलौ।
अच्छा।
ओतय ओतय पहुँचलहुँ तऽ सभसँ पहिले जे छै घुमलहुँ और और ओतुका लोकलसँ पूछलहुँ कि मतलब गर्मकुंड मे जेना लोक छै कि यहाँ के लोक नहबै मे रोग ठीक होइ छै त आब ओइ से ओहो दिक्कत जे हमरो कहीं ने भे जे। ऊंज तऽ ऊ चीज पुछलहुँ तऽ कहलक कि नय-नय ई सब चीज नय होय छै आओर ओइ बेर जे छै गर्मकुंड खुले छै कियेकि वहां तऽ बेसी भीड़ भऽ जाइ छै ने ई चीज हम गौर करलियै ये? जेना आब लोकसब बेसमेंट बनाबै छै गर्मकुंड आब मेन। ओना छै बनि गेल राजगीर मे।
अच्छा!
तऽ जब अहाँके भीड़ जब बढ़ै छै तऽ तब ओत तब से की करै तऽ उ बेसमेंट बला जे अहाँके मेन गर्मकुण्ड छै, ओकरा छै बंद के देत उ हाथी के मुंह से या घोड़ा के या बाघ के मुँह से जे गर्म पानी गिरै छै
हँ हँ
तऽ जे छै लोक सबके कहलियै वैह मे अहाँ नहे लिय कियेकि ओ अहाँ के गर्मकुंड मे जे ओ तै भीड़ मे जाइ छै तऽ भगदड़ अहाँ के भे सकैये तै ले कऽ तें अहाँ के ओइ मे जैए नै दै छै तऽ हमसब गेलौं रह ऑफ समय मे तऽ ओत आराम से नहेलौं। आ नहबैके बात कहै छी। भरि राति के जागल आ ट्रेन के सफर एत्ते थकान रहै एकदम सुसुम पानि रहै।
हँ-हँ।
ऊ अहाँ के नहबै छै से पूरा देह के थकान ओतय से खतम भऽ गेल ओतय से जब थकान खत्म भेल तऽ कनिटा बाहर निकैल कऽ खाना- पीना खेलौं। खानोसभ सस्तेमे मिलै छै कियेकि बिहारे छियै तऽ खाना पीना मिलल सस्ता फेर फेर ओतयसँ चललौं अथी पर चढ़य लए पहाड़ पर अहाँके चढ़य लए ओतयसँ पहाड़ चढ़लौं तऽ पहाड़ ते जिंन्दगी मे पहिलुक बेर हम चैढ़ते रही तऽ ओतय ई रहै कि सीढ़ी रहे बनेने पहाड़ पर चढ़ै ले अहाँके स्टेप- बाय- स्टेप करैत चढ़ैत तीन- साढ़े- तीन घंटा लागल तऽ पहाड़ पर चढ़लौं ऊपर लेकिन जब ऊपर गेलौं तऽ ओ तय अहाँ के पार्श्वनाथ के मंदिर रहै।
हँ जै हँ जैन धर्म के
हँ हँ जैन धर्म के तऽ गेलों तऽ पारसनाथ के मंदिर तक हमसब गेलौं लेकिन हमसब जे किताब मे पढ़लियै रहै राजगीर मे जे छै अहाँके अशोक जे छै या चंन्द्रगुप्त जे छै अहाँके कुण्ड जे रहै बनबेने ओकर अथी बौद्ध भिक्षु के रहै सब ले उ सब आगू रहै मुदा हम जे मुदा हम आओर हमर दोस्त पहिले थाकि गेलि कियेकि तीन साढ़े तीन घंटा पहिलुक बेर चढ़लौं रहै पहाड़ एतयसँ अपहार शुरूप चढ़ब कखन करलीयइ आठ बजे भोरमे आ पहुँचलौं ओतय जाकऽ साढ़े एगारह बजे उ अहाँके दुर्गा पूजा के रौद रौद मे जे उपर चढलौं तऽ ऊपर हिम्मत नय करलक फेर ओते दू तीन घंटा रूकि के हमसभ उतरि गेलहुँ तब जे छै ओतयसँ तऽ चलि एलौं रहे उएह दिन घर मुदा ओकर बाद जे हमसब प्रोग्राम बनेलौं की जब पारस्वनाथ के मंदिर ओते देखिये लेलौं तऽ आब ओरिजिनल पार्स्वनाथ चलल जे अहाँके एतय ये झारखण्डमे जे हय झारखण्डमे छै हजारीबागसँ आगू मे तऽ येह अहाँके पछिला हँ पछिला आ तऽ सोलह अप्रैल रहै कि शायद चौदह अप्रैल रहै ओकर हम ब्लॉगो बनेने छी अपन हम कियेकि घुमै छी जे तऽ हम ब्लॉगिंगों छी करैत से हम ओकर ब्लॉग देलौं रहेय लेकिन ई वाला जे छै यात्रा हमरा सबसँ सुखद लागल। पहुँचलौं ऊपर घुमबो करलो बड्ड नीक लागल पहिलुक बेर लागल।
अप्रीलमे गेल छलहुँ।
अप्रील नइ अगस्तमे जी ओहि मे आहा के पता नइ चलब हमस चढ़लों रेहै तीन बजीक पाँच बजे भोर मे हम चढ़ब शुरू करलियै पहाड़ पर एत स आहाके हम हमसभ ओतय पहुँचलहुँ रहे जा कऽ कए बजे सारे एगारह बजे मतलब वएह सात मतलब आठ सारे आठ सारे आठ घण्टा ओहिमे चलहुं रहै जाहिमे आधा घंटा हमसभ रुकिकऽ खाली नहेलहुँ रहे बादमे बाकी चलिते रहलियै रहए तऽ ओहिमे ई अहाँके लागै छैय कि जब अहाँ दू घंटा चलि जेबै ने जब अहाँके शरीर थाकय लागत
हँ
कियाकि पहाड़पर तऽ अहाँके शरीर बहुत ज्यादा गरम होइए तऽ अहाँ चलिते रहबै काफी गरम छै लेकिन जब दू घंटा चलहुं तऽ बादल लागे रहय आब टाँंग से टकराबे रह तऽ चप्पल मे हम सब चढ़ेलियै कियाकि जूतामे नहि चढ़ै छै ओतय जे अहाँके जैन धर्मशला छै ओसभ तऽ एहिपर जाय आबैया तऽ हमसभ ते गेलहुँ रहे खाली घूमय ले तऽ ओतय जे छै गेलहु तऽ लागे पहिले जे छै टांग मे जे छै अहाँके मेघ सटे छै धीरे धीरे फेर जब ओहि सब ऊपर चढ़लहुँ तहन त जे छै अहाँके जे छै कते डाँड़ के द के अहाँके जाय रहल मतलब अहाँ जे चलबै तऽ अहाँके खाली रस्ता के अहाँके झंडा नजर आयत क कि अहाँके एतऽ स ओते जेयबाक ये लेकिन अहाँके अपन टांग नइ नजर आत धीरे धीरे धीरे धीरे हँ पूरा मेघ अहाँके मेघ जे अहाँके देह मे टकरात तऽ हमसब प्लास्टिक रही पहिर लेने ओ प्लास्टिक के जे पहिरे वाल आबे या बरसात से बचे लए
हँ हँ
ओह पर जे अह देखब मेघ टकरायत अहं के देह पूरा ठंडा प्लास्टिक के अंर मे अहाँ के देह गरम बाहर से पूरा पानि गच भी रहलके देह। ओ जब करे करेत जब ऊपर पहुंचलो त ऊपर टंग के त। बादल आब नीचा मे बहि रहल अहाँ छीयै बादल के ऊपर मे। ओतय जे हमसब फोटो लेलहुॅं ये कहलहुं तऽ ओ। ओतय जे छी हमसभ फोटो लेनाइ तऽ आइ तक पोर्ट्रेट मूड छियै यूज करैत कि। ्त फो ने। ात छै ने पूरा पूरा उज्जर उजर्राउंड। एकनो ज ई लागेर वट्सअप। पर यहाँ केसनाथ के फोटो छी लेकिन लागल बड़ नीक। तऽ।
आ सहीमे ई जेना बतेलहुँ आओर ई मेघ वाला जे बतेलहुं ई तऽ अद्भुत अद्भुत छै
जी
सुनेय केऽ मोन हर्षित भऽ जाइ छै जे कतेक नीक लगैत हत अहाँ सबके जीवंत रूपसँ देखनाइ ओसभ। चीज
तऽ ई छै कि फेर जे हम घर एलहुँ तऽ माँ के ई सब चीज कहलहुं माँ के फेर हम वीडियो खाद तऽ हमरमी खादीनू त यार। की जे आब एकग बेरम जाब त हम कहलहु। आ अहाँसभके नहि यए जायवला कियकि जब हम चढ़लहुँ जब हम भड़ कऽ पटना एलहुँ। रुमपर तऽ हमरा जे छै चारि दिन तक विसँ उठल होया। बाथरूम। कहै छीिय बाथरूम के एकटा सीढ़ी मतलब हमरा एते भारी लागे लागे क बात फेर। एकदम खियच रहे पहाड़प पर। छियै जोश मे ओते ई चीज दौर करलियै। ई जेना अहाँके कन्धा प उठा के ल जायवला होय छै।